ह
हेलो
नमस्कार मित्र अहाँ केहन छै अहाँ काल्हि सोशल मीडियापर अहाँक गतिविधि बहुत बेसी देखिखाइत अछि
नमस्कार हम ठीक छी सर्च कहू तऽ सोशल मीडिया आब हमर दैनिक जीवन महत्वपूर्ण हिस्सा बनि गेल अछि
हम देखै छी जे लोक सब सुबह आँखे खुलते मोबाइल उठा के फेसबुक इस्टाग्राम और व्हाट्सऐप चेक करै लगै छै
बिलकुल सही कहलू बहुत लोग अपन दिनक शुरुआत परिवार परिवारक सदस्य से बेसी सोशल मीडिया पोस्ट देखिले करैत क्षति
की अहाँ सोचित छैइ जे सोशल मीडिया लोगक सभक जीवन के आसान बनाबै अछि अथवा कठिन बना देन अछि
हमार विचार से सोशल मीडिया सही उपयोग कयल जाय तऽ बहुत लाभदायक अछि मुदा गलत उपयोग नुकसान सेहो से पहुँचा सकैत अछि
सब पढ़ाई से जुड़ल जानकारी ऑनलाइन क्लास और करियर सम्बंधित सुझाव सोशल मीडिया पर प्राप्त करैत छथि
हूंअ् हां हम तऽ एम अनेक बेर यूट्यूब आ लिंक आइज पर उपयोगी जानकारी प्राप्त करिल जाइत छी बहुत सहायता भेल त
सोशल मीडिया लोक सभक के दुनिआइ दुनिया के कोना कोनामे घटी ई घटनासँ तुरन्त अवगत कराबत अछि
एहन गति शायद पहिने कोनो माध्यम से सम्भव नहि कल जाही कनो आब सूचना बहुत तेजी से फैलत अछि
मुदा इकठ्ठा समस्या ई सेहो अछि जे बहुत बेर गलत खबरी सेहो तेजी से फैलाई जाइत अछि
सही बात फेक न्यूज समाज से भ्रम डर आ आव मस्यक विवाद पैदा कऽ सकैत अछि
एहेले प्रत्येक व्यक्ति के कोन्ना खबरी सजाए करयसँ पहिया ओकत सत्य आवश्यक जाँच लेबाक चाही
जाय लोकसभा जिम्मेदारी से सोशल मीडिया के उपयोग योग करथि तऽ बहुत समस्या स स्वतः कम भऽ जायत
इस्टाग्राम पर लोकसब अपन तुरन्त फोटो आ वीडियो साझा कर अपन प्रति प्रतिभा प्रदर्शित करैत छथि
हूंअ् बहुत युवा सोशल मीडिया के माध्यम से कलाकार गायक नर्तक आ कॉन्टेंट क्रिएटर बनि रहल छथि
पहिने प्रतिभाके मञ्च भेटल कठिन छल छल मुद्दा अब मोबाइल फोनसे दुनिया भर के दर्शक भेट सकैत छथि
एकटा महत्वपूर्ण उपलब्धि मान मानल जा सकैत अछि
सोशल मडिया मीडिया व्यापार आ व्यवस्था के बढ़ाबैमे सेहो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहल अछि
हँअ् छोट छोट व्यवसाय सेहो फेसबुक पेज आ इंस्टाग्राम अकाउंट बनाके अपन ग्राहक बच बढ़ा रहल छथि
ऑनलाइन मार्केटिंग कारणो व्यवसायिक कम खर्चा मे बेसी लोक तक पहुँच पहुँच रहल छथि
ह एहि माध्यम से रोजगार नवीन अवसर सेहो उत्प पन्न भए रहल अछि
आका विचार मे युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर बहुत अधिक समय व्यतीत करैत अछि कि नहि
हमार मानव अछि जे बहुत युवा आवश्यकतास अधिक समस्य समय मोबाइल स्क्रीन दिन पर बितावैत छथि
एकर प्रभाव पढ़ाई स्वस्थ्य ओर परिव परिवारिक संबंध पर से सेहो पढ़ सकैत अछि
हु बिल्कुल जखन व्यक्ति घण्टो तक स्क्रीन देखैत रहैत अछि तख ह आँखि आ मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होईल अछि
बहुत छात्र पढ़ाव के समय मे बार बार नोटिफिकेशन देखब कारण ध्यान केंन्द्रित नहि कर पाबैत छथि
ह ई समस्या लगभग प्रत्येक विद्यार्थीमे देखल जा सकैत अछि
समय प्रबन्ध सोशल मीडिया उपयोक लेले अत्यन्त आवश्यक अछि
हू जँ समय सीमा निर्धारित कयल जाय तऽ सोशल मीडिया उपयोग अधिक सं सन्तुलित भऽ सकै अछि
अहाँके कोन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मसभ बेसी पसन्द अछै
हू हमरा यूट्यूब पसन्द अछि कारण अ ओतय शिक्षाम मनोरञ्जन आ कौशल विकास सामग्री प्रचुर मात्रामे उपलब्ध अछि
हम लिंगडिन उपयोग लगैत अछि कारण ओ रोजगार ओर प्रोफेश नोटिफिकेशन लेल महत्वपूर्ण मञ्च अछै
हू मा वास्तवमे प्रत्येक प्लेटफॉर्म उद्देश्य अलग अलग अछि
व्हट्सएप पारिवारिक और व्यक्तिगत संबन्ध लेल सबसे लोकप्रिय माध्यम बन गेल अछै
हू अब विवाहिक निमंत्रण से लक विद्यालय सूचना धरी वॉट्सऐप पर भेजल जाइ अछै
सोशल मीडिया लोकग सबबके दूर रहहित एक दूसरो से जोड़ रखैत अछै
हूं विदेश मे रहनिहार परिवार सदस्य से वीडियो कॉल करब आब बहुत आसान भ गेल अछि
तकनीक भाव वनात्मक दूरी के कम करै से सेहो सहायक अछै
सही कहलहु आ परिवार सदस्य एक दोषक गतिविधि से जुड़ल रहैत अछि
मुद्दा कुछ लोग सोशल मीडिया पर अत्यधिक तुलना करै लगत छथि
हूं हँ आ दोसरक सफल सफलता देखि कतेक को लोक स्वयं के कमतर समझ समझे लागे अछी
एह मानसिकता से आत्मविश्वास कम भए सकैत अछि
हूं प्रत्येक व्यक्तिे के बुझबाक चाही बे सोशल मीडिया पर देखाओल जीवन सदिखन वास्तविक नाहि होइत अछि
बहुत फोटो आ वीडियो सम्पादित कार पल गेल होइत अछै
यही कारणे वास्तविक जीवन आर डिजिटल प्रदर्शन मे अन्तर अ बुझब आवश्यक अछि
युवा पीढ़ी के यही विषय मे जागरूक बनाव बनायब बहुत जरूरी अछि
ह विद्यालय आ महाविद्यालय में डिजिटल साझरता पर चर्चा चर्चा होबाक चाही
साइबर सुरक्षा सेहो सोशल मीडिया उपयोगकर्ता लेल महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण विषय अछि
ह व्यक्तिगत जानकारी अनजान व्यक्त से साझा करब खतरनाक साझ भेल सकैत अछि
पासवर्ट मजबूत रखब सेहो आवश्यक छै अवश्य आछि
बिलकुल कमजोर पासवर्ड से अकाउंट हैक होय बाक सम्भावना बढ़ि जाइ अछि
टु फेक्टर ऑटिकेशन उपयोग करब सुरक्षा विक
ह साइबर अपराध प्रतिदिन प्रतिदिन नवीन तरीका अपनाबैत छथि
एहि लेल सकर्ता सभ सँ महत्वपूर्ण सुरक्षा उपयोग अछि
अजान लिंक पर क्लिक करबाक पहिने सोचब आवश्यक अछि
सोशल मीडिया पर ऑनलाइन ठगी घटना सेहो बढ़ि रहल अछि
बहुत लोग लालच मे आबि के अपन धनक नुकसान कऽ बसेत छथि
जागरूकता अभियान यही समस्या के कम संकेत अछि
ह सही जानकारी लोकसभा तक पहुँचायब अत्यंत जरूरी अछि
सोशल मीडिया राजनीति पर सेहो ग्राहक प्रभाव डालैत अछि
ह चुनावक समय विभिन्न दल सोशल मीडिया के प्रचुरक समग्र माध्यम बनाबैत छथि
जनताँ सेहो अपन विचार खुलि कर व्यक्तित्व करैत अछि
ह लोकतांत्रिक संवाद संवाद लेल ई उपयोगी मञ्च बनि सकैत अछि
मगरी से बचब जरूरी अछि
साथ चर्चा करब स्वास्थ्य समाजक पहचान अछि
सोशल मीडिया पर बहस बहुत जल्दी विवाद मे बदल जाइत अछि
ह कारण लोकसभा भावनात्मक प्रतिक्रिया जल्दी दैत अछि
सोच विचार कर टिप्पणी करब आवश्यक अछि
हुँ डिजिटल शिष्टाचार सेहो सिखबाक आवश्यकता अछि
सोशल मीडिया पर शिक्षा सम्बंधित चैनल सभक लोकप्रियता लगातार बढ़ि रहल अछि अछि
ह बहु छात्र मुफ्त मे गु गुणवत्तपूर्ण शिक्षा प्राप्त करऽ रहल अछि
प्रतियोगी परीक्षा ले अनलइन सामग्री विशेष उपयोग अछि
ह ग्रामीण क्षेत्रक छात्र सब लेल ह वरदान साबित भऽ रहल अछि
इंटरनेट पहुँच बढ़ल से अवसर सेहो ब
ह ज्ञानक प्र सार पहिलेसँ बहुत आसान भऽ गेल अछि
ई छात्र सभके प्रत्येक कार्यमे सहायता करैत अछि
ह ई छात्र सभके प्र प्रेरित करयमे सहायता करै अछि
ह ठीक छै अब रखैत छै फोन
आ ठीक छी